की कहै छेलीयै हँ आब आवाज अबैया। हँ आब आबज अबैया गुम भऽ गेल रहै। हेलो
ह।
हेलो। हम अहाँके आवाज हँ आब आइब रहल आय, अहाँके जाइया हमर आवाज? हेलो, हेलो। हेलो बजियौ ना हेलो - हेलो।
ह - ह बाजू न।
हमर अवाज जाइए हेलो।
ठीक छी।
किछ नै बस बैसल छी। अहाँ की करै छी? हेलो।
ह बस हमहूं बैठल छी लाइट नै छै।
अच्छा लाइट नै अइ, तै दूआरे नेटवर्क के दिक्कत ऐछ अहाँ सबके, तऽ नेटवर्क से कनेक्टेड छै लाइट। तै। आब ऐब गेल हैत लाइट, अहाँ सब दिस ऐल, हमरा सब दिश त ऐब गेल लाइट। हेलो।
नै छै बनियाह। ह - ह एले - एले हमरो सबके ऐब गेलै। ऐब गेलै लाइट हमरो सबके। कहू तब और सब? हेलो। हेलोअ।